की हाल समा, ठीक छै।
ठीक छै अहाँ स बताउ?
अपन कहू की सब होइ छै?
किछ नै अखन बैसल छलौं। आब रोटी बनेएब।
ओ आ कि सब बनै के प्लान छै से?
आइ ब -बनबै के छै जे रोटी बनेएब तकर बाद भुजिया बनेएब। तब खेएब आ केहेन रहल आजुक दिन?
आजुक दिन केहेन रहल?
अख बार
बहुत नीक रहल अहाँक की सब भऽ रहल एइछ अहाँ दीस?
किछ नै हवा मे बैसल छी। आओर किछ नै भऽ रहल एइ एखन त नै। नै एखन त हम घर मे छी हवा नै छत पर नै छी हम घरे मे छी खिड़की लग।
हँ हवा के आनन्द लियऽ अहाँ सब दिस हावा बहि रहल अइछ?
नै हावा तऽ नै बहि रहल अइ बस बनौआ हवा बहि रहल अइ।
बनौवा हावा मतलब हाथ बला हावा।
हँ हँ।
जे अपने सॅं लोक करैये करैत एइछ।
ह हँ
अहाँ के की सब बनत?
रोटी रोटी भिंडी आलू के तरकारी।
रोटी भिंडी आलू के तरकारी। केना बनबै छियै? रोटी भिंदू- भिंडी आलू के तरकारी।
सबसँ पहिले हम भिंडी के धो क पहिलेहे राइख लै छी तकर बाद ओकरा कटली कियैक तऽ ओ धोला क बाद धोला स पहिले जे अहाँ काइट क धोबै त ओ लस-लस भऽ जाइ छै। त ओ ओकरा पहिले धो लियऽ त ओकरा तकर बाद जे कटबै त अहाँके ओ लस-लस पन नै रहत ओइ मे आइ बहुत नीक स कटेएत। ओ कऽ कऽ तकर बाद अलग से भिंडी के फ्राइ कऽ लै छी तेल मे, कड़ू तेल मे दऽ कऽ ओकरा भूइज कऽ निकाइल लेलौं। तकर बाद फेर आलू के द भुइज कऽ निकाइल लेलौं। फेर ग फोरन दऽ देलियै प्याज-त्याज दै के रहल तऽ बिना प्याजो बला बहुत सुन्दर बनै छै।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
फेर ओकरा ओय में जखन दऽ देलियै तऽ फेर। फोरन-तोरन दऽ कऽ दुनू टा चीज खसा देलौं फेर मसल्ला सब दऽ कऽ। कनिक देर भुजलौं तकर बाद फेर रस दऽ कऽ। अगर अहाँ पातर रस राखऽ चाहे छियै तऽ कनी कम बरकेबै अगर। गाढ़ करऽ चाहे छियै तऽ कनी समय देबै ओय में। तकर बाद जाकऽ अहाँके सब्जी बइन जैत और।
हमरा तऽ बहुत पसन्द अइछ भिंडी आलू के सब्जी।
हँ भिंडी बहुत फायदा कारक होइत अइछ।
अहाँ हमरा निमंत्रण दिअ कहियौ हम एब अहाँके घर।
जरूर-जरूर।
और हम। खाइके इच्छुक छी अहाँके बनेला। अहाँ सुनलौं अहाँ बड्ड नीक बनबै छी। भोजन तऽ हम इच्छुक छी।
एक दिन आउ खाऊ।
हम इच्छुक छी अहाँ कऽ हाथके खायके लेल।
साँझुक जलखै भऽ गेलै।
नै साँझुक जलखै आइ कनि तऽ। उम्म अस्वस्थ छलौं तय दुवारे आइ नै केलौं साँझ में जलखै।
। अस्वस्थ छेलौं से जल्दी अस्वस्थ भऽ जाइ छी।
हँ स्वस्थ आब। इंसान के तऽ कखनो किछ भऽ सकैत अइछ अखन गैस के। दिक्कत चइल रहल छै। बच्चा-बच्चा के गैस परेशान केने छै।
ई तऽ बात सही कहलौं। बात त।
हमहूँ गेल रहौं आजुक दिन। हमर बगल के एकटा दाइ छेलैथ ओ एल छेलैथ। मन्दिर चलू। हम कहलियैन हुनका हमरा पेट में दर्द अइछ। हम नै जैब मोन तऽ रहै जे बाबाके दर्शन करै। लेल जाइ। लेकिन की करबै।
हां हँ।
नसीबमे अगर नै लिखल रहत त की करबै।
नै नै नसीब के गप नै छै एत जखन मोन हुए। अखन जा सकै छी कोनो बड दूर मे नै छै।
से त दूर नै ऐछ हमरा सभके मन्दिर।
मोन बना लेबै कखनो पहुँच जेबै।
बात ई छै जे हम पूजा पाठके इच्छुक नई छी।
राखो ने चाही आखन खेलाइ धुपाइ वला छी खेलाउ।
हमरा मोन नई होइत अइछ। पूजा पाठ करयके बहुत कम पूजा कैलउ जहिया अपना मोन भेल। हम विष्णु भगवानके भक्त छी हमरा ओ अतंत।
बहुत निक बात। आसान नैय छै
महादेवक भक्तके बड कष्ट।
। । तऽ महादेव गो मजबूत बनबैत छथिन। ह ।
परीक्षा सब भगवान लैत छथिन लेकिन महादेव किछ जादे परीक्षा लैत छथिन।
हुनकर। ओ भाँग खा क सुतल रहै छथिन मत्तल तइ द्वारे हुनकर। हमेशा कनते रहैया। लेकिन ओ जखन देखै छथिन बेसीर भ त ओ बेर जरूर ओकरा दिस देखै छथिन। जखन बुझै छथिन सब तरहसँ इ।
हँ जेना विद्यापति दिन।
ओ जखन देखै छथिन।
महादेव तकने रहथिन।
आ ओ देखैत रहै छथिन जेक। आखिर तक हमर भक्त कतेक तक मजबूत ऐछ।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
ओ अगर ओ महादेव जे छथिन एहन देवता छथिन जे इन्सान। के मजबूत बनबै छथिन।
हां महादेव सहनशक्तिके देख।
ओ अपने बिष पीने छैथ।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
लेकिन ओ सब भक्त सबके बिष पिबै स पहिले रोइक लेइ छथिन।
ओ त पी लेलखिन विष हुनकर तै हुनकर कण्ठ।
एका।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
ओ अढरन ढरन छैथिन ताहि पर छला हम एक कतौ पढ़ने रही जे। एकटा हुनकर भक्त महादेव के एहन छलैन। जे ओ रोज चोरी करैत छल। जखन ओ चोरी करैत छल त एकदिन ओकरा चोरी करैक मौका नैय भेटलै। ओ सोचलक जे आइ हम की करू त फेर ओएठाम महादेव मन्दिर। पर गेल और महादेव मन्दिर पर बैसल बैसल ओकरा राइत भ गेलै। आब ओ पंडाजी सब सुइत रहलखिन ओ स। सोचलक जे आब हम जे एतय से जायब त फेर हम की ल के जायएबे त हम किछ चोरी नै। केलहुँ त ताबते मे ओकरा नजर पड़लै अपन। सोनाक के घंटी जे रहेन महादेव के टांगल ओइपर। ओ जखन देखलक जे सब सुत। सुत रहलखिन तहन ओ मन्दिर मे प्रवेश केलक। जखन ओ मंदिर में प्रवेश केलक तऽ देखलक जे ई सोना के घंटी छैय। एकरा केना कऽ उतारल जाय ओकरा किछ समझ मे नैय अबै ओ। सोचय लागल जे एकरा केना उतारब तऽ ओ सोचलक जे। ई नैय हेतेै कि जे महादेव के माथ पर चैढ़ क हम ओ घंटी उताइर लैइ छी ओ सोचलक जे आब हम ई घंटी उतारे के लेल तऽ पाइब नैय रहल छी ओ दुनू पैर महादेव के शिवलिंग पर द कऽ ओ घंटी उतैर लेलक लेकिन लेकिन तबे तक महादेव प्रकट भऽ गेलखिन आब ओकरा ई लगले जे कियो तऽ नैय देख देखलक हमरा लेकिन महादेव हमरा देख लेला ओ सोचलक जे आब हम की करू तऽ महादेव कह एतेक लोक तऽ हमरा खाली पूजा कऽ के गेल भोर सँ लेकिन हमरा कियो जातैय लए नैय एयल आ तू हमरा ऊपर चैढ़ कऽ तू हमरा अतैक निक स जाइत देला। एय स बेसी खुशी हमरा केैय मे हेत तैय दुआरे हम तोरा पर बहुत प्रसन्न छियै तू बाज की लेबे हमरा से कहलखिन महादेव जे ओ कहलखिन भक्त जे हमरा किछ नैय हमरा धन दियअ दौलत दियअ महादेव ओकरा सब किछ देलखिन ओकरा तहिया सँ किछु के कमी नैय रहलै। तऽ महादेव जेकर मोन शुद्ध रहै छैय और जे हुनका मानै छैन सच्चा दिल सँ ओकरा ओ देखै छथिन एक बेर जरूर
भगवान लेकिन महादेव तमसाहो बहुत छैथ।
हँ शांन्ति शान्तो छथिन
शान्त तऽ छथिन देख देखय मे तऽ नये छथिन महादेव गौरी के महादेव के के नैय मानैया महादेव के सब के तीनू लोक के स्वामी छैय छथि नै। हुनकर तऽ किछ अलगे छैन
आब सावन रहल ऐ आहाँ के की सब तैयारी छैय की आहाँ सोमवारी
साावन मे पाँच एहिबर एहिबेर सोचलो हँ जे सोलह टा सोम करब साावन मे
आ नैय- नैय से अखन नैय करू आहाँ
कियाक